हेलो
कहे न तमे रेकाउडिंग नहि ने होय त
नहि
देखै छियै की केना होइ छै तऽ आर एस सी वला टिकट त कट देलियै रहै
एक तारीखके गाड़ी पका
माव एो करत माव
नाय
शकती माऔ गे आँ हेलो
खार क गेल छी
हेलो
खा क गन छी खा क
खा क गैल छियै कहलियो शशी म एबो करतो
नइय
ऽ ओ त रह तऽ ओकरे काल्हि भेज देतियै रहै
नहि अखन नहि एतए बुन्नी पड़बो करै छौ
हँ होइ छै
तखैन छ
ह च दै छै
आँय
होइ छौ डेढ़ सए होइ छै ओयपर अथी एहिमे आवाज यर पढ़बैवला कहाँ छै
अखैन पूरा अपडेट नहि भेलै हन
तब हमरा तऽ हमरा बिना आवाजके सुनेबे नैय करतै मोबाइल खराब भऽ गेलै हन
हू
लपीतल जाम बाब
अपडेट अखैन हतो अखैन होतै छैय
ओधल छै ह ने
आँ
नैय तऽ उहै कहलियै इह छ कमभीरबर त बात करड़त रहै आँ
आ
देखै छियौ की कहै छौ क्या मीनट तक रहतौ
ब बात आँ
क्या मिनट
जैं मिनट तक करही
हँ हँ
ह
अएमे वीडियो कॉल वला यर के ऑप्शन दनैये नैय छै से
नहि कमसँ बारह मिनट
ह
बुन्नी तेज होइ छै
त हम नहि अबै तऽ नहि हेतै
नैय अयती रहए तऽ काम होइत रहै न सभेके ने
हँ पप्पा एतौ
पप्पो एतै तोरो आरके उहे दुआरे परेशानी
अच्ा ठीक छै ते ठ हम टिकट निकालि देने छलियै कैंसिल कऽ दै छियै
अतऽ न भैया पूछै छियै की कहतो ओकरा पहिले भेज देबौ
एकके साथे दुनू भाय चलै एहैं
फे नहि तऽ भेजतियौ फेन गाँवमे कथी कथि बाजा उजा की काहाँ रेली आर करबि तऽ फेर जीजाजी कथी किछो नैय बाजा यार
तु उएह कहली ककरोसँ बात करबै
तऽ ओकर छोटू के फोन करिएन उहे कहलिए बुधन के त कहै छौ रै एकीगो छौका
कथी छैय एगो
बाजा
एगो सं भइए जेतै
सरस्वती पूजामे ओकरो उठााकऽ आनलियै रहऽ न
भ जेतै एगो सं मम्मी आइग मूझा रहली
देखबै च केना होै छै गाछ करै हँ दैत
हेलो
की करै छी
गोड़ लागै छियै
बहुते खुश रह कै साल जेभी कै साल जीभही आँ
एक दिन
एके दिन जिवही
हँ
कै साल जीभी आँय आवाज नहि जाइ छौ आवाज नहि जाइ छौ
हँ आब आबै छ बोला
आब आबै छै बुची कत छै
मुची तऽ नियामे छै
की करै छै हआँ
सब गेलै नीचा कहलकै आब खाना बनाक ल क आबे लै देवाल नहि बनेता हो
के
मौसा ऐल है
आँ
मौसा एल हौ
कोन मौसा
खंगरेठा वला मौसा
कतअ बला
खंगरेठा वला मौसा
रमबिरहवा के जीजाजी
हँ दुआरि पर ईंटा जोड़ै छैक
जा कऽ तऽ चाय आर बना कऽ दैइ गन बुझले हँ
जखनी चाय बनव लै बैसलए कि बारिसे चालू भ
बारिशे चालू भ गेलै ठिके छैउ
बरका मामा जी नीक छअ
हँ छउ
कतअ छअ
घर पर छौअ
तरू तू कतअ छ
कम्पनीमे छियै कतय रहबै आइ कम्पनी मे नहि जाइ छहो फोन करियहे ए मामाजी स बात करबीही खैनी खाय वला स एगो अ मामााजी से बात करब खइनी खाय वाला स नइ चीनहैइ छि
रामीर मामाजी सँ
हँ नहि
नहि
किया
कह ने त भगनी कऽ उठइए क लोक भाग जेतै
कथि
ओ रामधीर मामा जी नहि छह
हँ
भगनी क उठाइए कऽ लोक क भागि जते रहए
कोन भगनी के
कोइ यर लड़ सब मे कहै छलै यार
हँ
भी ऐने जात
कोन भगिन के उठाब ल भागै छी कोन भगिन उठा कऽ लऽ कऽ भागौ छलैय कोन भागिनी क उठा कऽ लऽ कऽ भागै छलै
बाज नी आ रहा है जी
बाजे ने छहि
हँ आ बेजे
हाँ
आ बाजअ ने
आ दई छियै दे कही आ अकरे कहि
ठीक छै तऽ जाइ छियौ नीचाँ
हेलो जे मेन हेतो उहे बात करतो हँ दीदी गोर लागैय छियो
निक छी ही
हँ छिये तू बाज
हँ
कि
तऽ ओतुका हाल समाचार
ठीक छै
ह
अच्छा
आ कनिआ केना छौ
ठीक छै
खाना अर खलही
हँ
आब अयबही कऽ बजे
अबै नओ बाजे
राति मे कि दिनमे
आखन जेबै रूम पर तऽ आ सुबमेब नओ बजे
ठीक छै केना ओनेसँ र खही तऽ ह